हेलौ नमस्कार
जी नमस्कार
सब ठीक छै
सब ठीक छैय
बिल्कुल त आज हम भारतमे पर्यटन विषय पर विस्तार से चर्चा करय चाहै छी ठीक छै
ठीक छै
कलिय हम भारतक पर्यटन बारेमे एकटा कार्यक्रम देखियो मुदा हमरा जानबाक इच्छा छै जे भारत के पर्यटन दृष्टिमे एतेक विशेष कीएक मानल जाइत अछि
भारत प्राकृतिक सुन्दरता ऐतिहासिक अधोहर धार्मिक स्थल सांस कृति विविधता पर्वत नदी समुद्र जंगल आ प्राचीन सभ्यताक कारण विश्वक प्रमुख पर्यटन स्थल सभ में सँ एक अछि
सच कहू तऽ भारतक प्रत्येक राज्यक अपन अलग संस्कृति आ पहचान अछि
हँ कतेको राज्य अपन भाषा भोजन पहनावा संगीत नृत्य आ परम्प परा लेल प्रसिद्ध छथि एहि कारण प्रत्येक स्थान यात्रा एकटा नया अनुभव दैत अछि
बिल्कुल बिल्कुल हमरा लगैत अछि जे ऐतिहासिक स्मारक सब विदेशी पर्यटक के बहुत आकर्षित करैत होयत
बिल्कुल कि मन्दिर मस्जिद संग्रहालय आ प्राचीन स्थापइत कला भारत समृद्धि क परिचय दैत अछि
कल्हिय हम पहाड़क सुन्दर दृश्यविद्यो देखलियौ बहुत मनमोहक छल
हँ उत्तर भारत हिमालय क्षेत्र दक्षिण भारत समुद्री तट पश्चिमिक मरुस्थल आ पूर्वोत्तर भारत क हरियाली सभ पर्यटक के अलग अलग अनुभव प्रदान दान करैत अछि
बिल्कुल नदी झरना जंगल वन्यजीव अभयारण्य आ राष्ट्रीय उद्यान प्रकृतिक प्रेमी लोक सब लेल आकर्षण क केन्द्र छथि
हमरा लगैत अछि जे धार्मिक पर्यटन सेहो भारतमें बहुत प्रसिद्ध अछि
हँ विभिन्न धर्मक पवित्र स्थल भारत मे स्थित छथि एहि कारण देश विदेश लाखो श्रद्धालु प्रत्येक बर्ष दर्शन लेल आबैत छथि
काली हम पढ़लु जे पर्यटन से देशक अर्थ व्यवस्था सेहो मजबूत होइत अछि
बिल्कुल होटेल परिवहन हस्तशिल्प स्थानीय बाजार भोजनालय आद गाइड सेवा से लाखो लोक के रोजगार प्राप्त होइत अछि
सच कहू तो पर्यटन केवल घुमायन नहि बल्कि विकास माध्यम सेहो अछि
हँ पर्यटन से स्थानीय संस्कृति विश्व भरि मे प्रसिद्ध होइत अछि आ विदेशी मुद्रा सेहो देशमे आबैत अछि
छै जे पर्यटक सबके स्वच्छता पर विशेष ध्यान देबाक चाही
बिलकुल पर्यटन स्थल पर कचरा नहि फेकनाइ ऐतिहासिक धरोहर के सम्मान करनाइ आ पर्यावरण सुरक्षित रखनाइ प्रत्येक पर्यटक के जिम्मेदारी अछि
काल्हि हम सोचैत रहल छलहुँ जे भारत भ्रमण करबा लेल पूरे जीवन सेहो कम परी सकैत अछि
हँ भारतक विविधता एतेक विशाल अछि जे प्रत्येक यात्रामे किछु नया सिखबाक अवसर भेटैत अछी
सच कहू तऽ अपन देशमे जाननाइ सेहो बहुत आवश्यक अछि
बिलकुल अपन इतिहास संस्कृति प्राकृतिक आ धरोहर बुझला स देश प्रेम आ राष्ट्र गौरव दुनू बढ़इत अछि छै
हमरा सं जे जे भारत भविष्यमे पर्यटन क्षेत्रमे औड़रा तेज विकास करत
हँ बेहतर सड़क रेलवे हवाई सेवा डीजिटल सुरक्षा आ स्वच्छ पर्यटन अभियान भारत के विश्वक सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थल सबमे शामिल करि रहल अछी
भारत पर्यटन केवल घुमबाक साधन नहि बल्कि इतिहास संस्कृति प्राकृति आध्यात्मिकता आ आर्थिक विकास संगम अछि यदि एहि हम अपन पर्यटन स्थल सभके स्वच्छ सुरक्षित अ संचरित रखबाक भारतक पहचान विश्व स्तर पर ओरा मजबूत बना आ आने वाला पीढ़ी सेहो एहि अमूल्य धोरोहर आनन्द सकत
पर्यटन केवल घुमबााक नाम नहि असी भारतमे धार्मिक पर्यटन ऐतिहासिक पर्यटन प्राकृतिक पर्यटन साहसिक पर्यटन
सांस्कृतिक पर्यटन वन्यजीव पर्यटन आ चिकित्सा पर्यटन जेकां अनेक प्रकार उपलब्ध छति
सच कहू त प्रत्येक व्यक्ततित रुचि लगल होइतइत छै
हँ केओ पहाड़ देखे जाय छथि केओ समुद्र केओ जंगल केओ मंदिर तकियौ इतिहास जानबाक लेल ऐतिहासिक स्थल सभक यात्रा करै छथि
हमरा लगैत अछि जे प्राकृतिक पर्यटन से मानसिक शान्ति सेहो भेटैत होय
बिलकुल हरियाली पहाड़ नदी झरना आ स्वच्छ वातावरण मनके शा न्ति देत अछि आ तनााव कम करैत अछि
काल्हि हम पढ़लहुं जे साहसिक पर्यटन युवासभमे बहुत लोकप्रिय रहल अछि
हँ पर्वतारोहण ट्रैकिंग रिवर राफ्टिंग पेराग्लेडिंग स्कूबाराइविंग आ कैम्पिंग जेका गतिविधि युवा सबके बहुत आक आकर्षित करैत छी
सच कहू तऽ ई गतिविधि साहस आ आत्मविश्वास बढ़बैत अछि
बिलकुल एहन अनुभव व्यक्तिग व्यक्त व्यक्तिगत विश्वासमे सेहो सहायता करैत अछि
हमरा लागैत अछि जे सांस्कृतिक पर्यटन भारतक विशेष पहचान अछि
बिलकुल विभिन्न राज्य्यक लोकनृत्य संगीत हस्तशिल्प लोक कला भोजन आ परम्परा विदेशी पर्यटक सबके बहुत आकर्षित तबैत अछी
कहली हम देखलहु जे कतेको विदेशी पर्यटक भारतीय भोजनक सेहो प्रशंसा करैत अछि
बिलकुल भारतक विविध व्यञ्जन दुनिया भरि मे प्रसिद्ध छथि आ पर्यटन उद्योग महत्वपूर्ण मे हिस्सा छथि
सच कहूतो पर्यटनसँ स्थानीय कलाकार सभके सेहो लाभ भेटैत होइत
हँ ह शिल्प लोककला कपड़ा चित्रकला आ स्थानीय उत्पादक बिक्री परे अधिक जाइ से कलाकार आय बढ़ैत अछि
हमरा लागैत अछि जे पर्यटन विकास लेल स्वच्छता सभसँ आवश्यक अछि
बिलकुल स्वच्छ सड़क साफ वातावरण सुरक्षित परिवहन आ बेहतर सुविधा पर्यटक के फेर से आबे लेल प्रेरित करेत अछि
काली हम सोचै रहल छलौ जे पर्यटक एक स्थानीय संस्कृति दुति आ नियमित सम्मान करबाक चाही
हँ स्थानीय परम्परा भाषा धार्मिक भावना अप्रकृतिक संपादक सम्मान करनै प्रति जिम्मेदार पर्यटक कर्तव्य अछि
सच कहू तऽ पर्यटन केवल मनोरञ्जन नहि बल्कि सिखबाक माध्यम सेहो अछि
बिलकुल यात्रा से व्यक्त नया स्थान नया लोक नया विचार आ नया अनुभव प्राप्त करैत अछि
हमरा विश्वास अछि जे भारतक पर्यटन उद्योग भविष्यमे ओरा तेजी से विकास करत
हँ आधुनिक सुविधा डीजिटल तकनीक बेहतर परिवहन सुरक्षित वातावरण आसान सरकारी योजना बाद के पर्यटन क्षेत्रमे विश्वक अग्रणी देश सबमे शामिल करि रहैत अछि पर्यटन केवल आर्थिक गतिविधि नहि बल्कि सांस्कृतिक इतिहास परम प्राकृतिक शिक्षा रोजगार आ रष्ट्रीय एकता के मजबूत मध्यम अछि यदि हम अपन पर्यटन स्थल सभहक संरक्षण स्वच्छता आ सम्मान करब तऽ भारतक गौरव विश्व स्तर पर आऔर बढ़त आब पर्यटन देशक विकासमे महत्वपूर्ण योगदान देतक
काली हम पर्यटक विभिन्न प्रकारक बारे मे पढ़लौ मुदा आब हमरा जान वाक इच्छा अछि जे भविष्य मे भारतक पर्यटक उद्योग के ओरा मजबूत बनायल लेल कोन कोन कदम उठायल जा सकैत अछि
गतमे पर्यटन असीम संभावना अछि यदि आधारभूत सुविधा स्वच्छता सुरक्षा आधुनिक परिवहन डिजिटल जानकारी आ बेहतर प्रचार प्रसार पर ध्यान देलै तऽ पर्यटन उद्योग और तेजी से विकसित भ सकैत अछि
सच कहू तऽ बहुत सुन्दर स्थान एखन धरि बहुत कम लोक जानै त अछि
हँ कारण ओ स्थान सबहक सही परचार नहि भ पाबैत अछि एयरडिजिटल माध्यम से उनक जानकारी विश्व बलीमे पहुँचाबल जाए तऽ पर्यट संख्या बढ़ि सकैत अछि
हमरा लगैत अछि जे स्थानीय लोकसभ सहयोग सेहो आवश्यक अछि
बिलकुल पर्यटक संघ विनम्र व्यवहार स्वच्छ वातावरण आ सही जानकारी के स्थानय समाजक जिम्मेदारी सेहो अछि
काहली हम देखलु जे कतेको देश पर्यटन सँ बहुत पैघ आय प्राप्त करैत अछि
हँ पर्यटन रोजगार होटल उद्योग परिवहन हाथ शिल्प भोजन व्यवसाय आ स्थानीय बाजार सबके प्रत्यक्ष लाभ पहुँचाबैत अछि
सच कहू त पर्यटन विकास से पूरा क्षेत्रक आर्थिक स्थिति बदल बदल सकैत अछि
हँ मोबाइल ऐप ऑनलाइन बुकिंग डिजिटल मानचित्र वर्चुअल गाइड ऑनलाइन टिकट प्रणाली यात्रा के अनुभव बहुत आसान बना दैत अछि
काल्हि हम सोचैत रहल छलु जे स्वच्छता अभियान पर्यटन से सीधा जुड़ल अछि
बिल्कुल जतेक स्वच्छ पर्यटन स्थल होयत ओतेक बेसी पर्यटक आक आषित होयत आ ओ फेरो अबय चाहथि
सच कहू तो पर्यावरण संरक्षण बिना पर्यटक भविष्य सुरक्षित नहि रहत
हँ जंगल नदी पहाड़ समुद्र ऐतिहासिक धरोहर संरक्षण करना अत्यन् आवश्यक अछि प्रकृतिक संपदा नष्ट भेला पर्यटन सेवक प्रभावित होयत
हमरा लगैत अछि जे विद्यार्थी सब के सेहो भारत भ्रमण करबाक अवसर भेटैत अच्छा इ
बिलकुल शैक्षणिक भ्रमण से विद्यार्थी इतिहास संस्कृति भूगोल विज्ञान आ समाज के प्रत्यक्ष रूपसँ बुझि सकैत छथि
कलियम अनुभव केहलु जे यात्रा सँ ज्ञान केवल पुस्तक सँ बेसी बढ़ैत अछि
हँ प्रत्यक्ष अनुभव जीवन भरि याद रहैत अछि आ सोच के अधिक व्यापक बनबैत अछि
सच कहू तऽ भारतक प्रत्येक राज्यमे किछु विशेष देखबाक चाही ह
बिल्कुल भारतक विविधता एतेक विशाल अछि जे प्रत्येक यात्रा एकटा नया अनुभव आ नया सीख प्रदान करैत अछि
हमरा विश्वास अछी जे भविष्य मे भारत विश्व सबसे लोकप्रिय पर्यटन गन्तव्य सबमें से एक बनत
ह्म एहि स्वच्छता सुरक्षा आधुनिक सुविधा पर्यावरण संरक्षण स्थानय सही योग आ डिजिटल नवाचार पर लगातार ध्यान देल जाय तऽ भारत पर्यटन क्षेत्र मे विश्व स्तर पर आओर मजबूत स्थान प्राप्त करे
भारत पर्यटन उद्योग केवल मनोरञ्जन माध्यम नहि बल्कि आर्थिक विकास सांस्कृतिक आदान प्रदान पर्यावरण संरचण रोजगार सृजन राष्ट्रीय एकता पहचान मजबूत आधार अछि यदि सरकार स्थानीय समाज आ पर्यटन सब मिली के जिम्मेदारी निभए भारतक पर्यटन क्षेत्र आने वाला वर्ष सब एक म अद्भूतपूर्ण सफलता प्राप्त करत
कली हम पर्यटन उद्योग विषय के बारे मे पढ़लीयौ मुदा आब हमरा जानबाक इच्छा अछि जे पर्यटन केवल देश अर्थव्यवस्था लेल महत्वपूर्ण अछि कि एकर समाज आ संस्कृति पर सेहो प्रभाव पड़ैत अछि
बिल्कुल पर्यटन केवल आर्थिक गतिविधि नहि अछि ई विभिन्न राज्य भाषा संस्कृति आ परम्पराक लोकसबके एक दोसरक जोड़ैत अछि आ राष्ट्र के एकता के मजबूत बनबैत अछि
सच कहू तऽ जखन हम दोसर राज्यमे जाइ छी तखन ओतुका जीवन शैली के नजदीक से बुझबाक अवसर भेटैत अछि
हँ एहि से आपसी सम्मान बढ़ैत अछि पूर्व ग्रह कम होइत अछि आ देशक विविधताके अपन देखबाक अवसर बटैत अछि
हमरा लगैत अछि जे पर्यटन से सांस्कृतिक आदान प्रदान सेहो होइत अछि
बिल्कुल लोक सब एक दोसरक भाषा भोजन संगीत नृत्य पहनाव हँ आ परम्परा से परिचित होइत छथि जाहिसँ संस्कृत संबन्ध मजबूत होइतअछि
बिल्कुल ठीक